हेलो
हँ की हाल चाल अइ ठिक छी नऽ
हँ ठीक छियै अहाँ बताउ
हमहुँ नीके छिया
ओ अच्छा अहाँकेँ बहिन
ओहो नीके छथिन
हमर सब बैकग्राउंड नॉइज तऽ नय नऽ आबि रहल अइ
नय तऽ
लेकिन अहाँ मे सँ आइब रहल य अंकि दीदीे
हे हे हमरो कनी मनी आहाँकेँ आइब तऽ रहल अय कनि आओर दूर चैल जाउ
ओ कोइ नय अपना सब अहिना गप कऽ ले छी कनि तेज आवाज मे ताकि एकर सब केँ आवाज नय अबै
हँ
ब - ई बढ़िया आइडिया छै आओर बताउ की सब चैल रहल ए
किछ नय बस पढ़ाइ लिखाइ
एकर केँ हँ केकरो फोन एल छेलै तऽ अच्छा ओतऽ नय दुख खोल्ल हेतै तऽ शन्ती चाँदी उठके अइतै हँ बेसी देर चुप नय रहु बाजू - बाजू, बाजू - बाजू बाजू
अहाँ केँ बहिन केँ हमरा आवाज आय
अहाँकेँ हमर बहिन केँ आवाज आबऽ दियौ कोई बात नय कोनो बात नय छै ओ बाजऽ दियौ ओकरा अपना से गप करै छी ठीक छै जल्दी - जल्दी गप करू जल्दी - जल्दी
करे यऽ लेकिन अपन सबके जे बहिन बड्ड
हँ सी तऽ ठीके कहलियै ई तऽ दीदी एतऽ बाजि रहल ए एअंकी दीदी बाजि रहल ए ई सब खूब बाजैय य कोइ बत नइ अहाँ एखैन की कऽ रहल छी
किछु नय कहलहुँ तऽ पढ़ाइ लिखाइ अहाँ की करै छी
हमहुँ किछ नय बैसल छी एखन खाली अहाँ सँ गप कऽ रहल छी छी आ हँ आओर बताउ तऽ अहाँ बताउ
अहाँ बताउ नऽ
हम तऽ बतेलहुँ ठीक एय अहाँकेँ मम्मी की करै छैथ
की करथिन कनी सब्जी तब्जी काटै छथिन झुमनी बनाबै छथिन
अच्छा
अहाँकेँ मम्मी की करै छेथ
हमरो मम्मी सैह करै छथिन
हँ दुनू केँ मम्मी सेमे छैथ
हँ ठीके कहलियै हँ आओर बताउ पढ़ाइ लिखाइ सब केहन चल रहल अय
ठीके चले छै आब अहाँ बताउ फेयर तेयर में तऽ बड्ड परेशानी भऽ जाइ छै
अच्छा आब देखू आब अहाँ के बैकग्राउंड नॉइस नै आयत
हमरा आयल छले हें आ अहाँ दोसर असोरा कात गेलहु हें
आब हम आबि गेलियैए ने
और जादा आबि रहल ऐ आब हम आबि गेलिये न से स बाउ ज्यादा आबि रहल हे
आब हम कतो एहन जगह नहि छी जतय से अहाँके नॉइस आबय अच्छा कोइ बात नै अपना सब इंग्लिश वर्ड के प्रयोग नय करै छी मैथिलीेये बजै के छै अपना सबके
तऽ सब के प्रयोग नै
नय करै के छै अपना सब के एखन मैथिली बजै के छय तनी देखियौ फुहा फू परि रहल छै आइ फेरो लाइन काटि देतै तऽ की हेतै पता नै
आ कहियो तऽ एते दिन से लाइन काटझ छै हम तऽ इन्वर्टर वाला रूम सबमे सुतै छी
हूं जे होय लेकिन इन्वर्टर वाला पंखा लागल हमरो सबके रूम मे होए अगलल अलग से लगा कऽ रखने छियै से लेकिन की कहू लाइन काटि दै छै इनवर्टर डाउन भऽ जाइ छै पाइन और शुरू भऽ जाइ छै तकर बाद तकर बाद से पूरा हालत खराब भ जाइ छै किछो करैके लायक नहि रहैत छियै पूरा गर्मीमे तड़पैत रहैत छियै।
अहाँ सबके तऽ वोल्टेजो कम भऽ जायत हैैत।
हमर सभके की अहूँ सभ के कम भऽ जाइत हैत।
हमर सभके नय कम होइए हम सभ
अहाँ सबके पूरा कम भऽ जाइये अहाँ के याद नय रहैत हैत अहाँ राति मे जहा सुतैत हेबै अहाँके मम्मी सभटा पंखा बन्द कऽ दैत हेतथि कियाकि इन्वर्टर पर जहाँ ने पंखा चालू करैत हेबै तहय ई सभटा इन्वर्टर डाउन भऽ जायत हेतै आ ने चार्ज करैके अथी होयत हेतै नहि किछु ओर करैके
हम एकटा चीज कहू पंखा बन्द नै कऽ पाबै छथिन मम्मी के बड गरमी लागै छै खुद ब खूद तैं दुवारे नय अगर बैटरी से पंखा बन्द भऽ गेलै तऽ लाइन कटि गेलै आ टीभी सब पंखा बन्द भऽ गेलै तऽ फेर अथी हम अचानक स हमर नीन्द खुलि जायत एना नींद खुजि जायते हम सुतैके एक्टिंग कऽ रहल छलौ हे नकल नकल कऽ रहल छी हम सुतै के
ओ ओं और अहाँके घर बनि रहल छले सुनने रहौं बनि गेल
हँ बन गेलैये टाइल ताइल लगलैये
ओ वाह वाह हमरो घर बनल रहै खिड़की लगलैये सीमेंट भेलै ये
हूॅं आ हमरो घरमे छप उपरमे किचेन बनलैया सबटा अहाँके घर बन देखने छलहूँ नीक लागै या ओकरा कलरो भेल अछि ने
हाँ उपर से कऽ देने छै उज्जर रंगके भए एको रती नीकेने लगै छै
उ कनिक अलग कलर रहिताए से आ लाल लाल तऽ आओर नीक नहि ला
हूँ इ एप सँ गुंजा भाईजी पच्चीस सो चिड़िया दीदी तीन हजार अनुज एक एक हजार कमा लेल गेल छै अनुज के मम्मियो कमा रहल छथिन आओरो सब कमा कमा रहल छथिन ओतूका लोक सब
तु रुपआ कमेलहूँ
अठारहो नहि कमेलहुँ हेँ
हमरो इहै हाल हइ कि करु
अहाँ तऽ जीरो रुपआ कमेलहूँ हेँ अहाँ अपन बैंक अकाउंट जे छै से ओहिमे दीदी वला दऽ देबै आ तकर बाद रिफ्रेश मारैत रहबै तऽ अहूँके कार्य ऐप्प आबि जाएत प्रोजेक्ट ओहिमे कहल मैथिल फ्रेंड एतेने तऽ फेर ओहिमे अहाँ अहाँ बात कऽ सकैत छी आओर जब तक दुनूमे फोनमे एप नहि खुजल हुएा तब तक फोन नइ करू ने तऽ नै तऽ अहाँके जे टास्क जे छै वेस्ट चलि जाएत
सहाए तऽ तेहि दुआरे नहि करबाक चाही एनामे
हाँ पहिले अहाँ अहाँके जकरा फोन करैके पहिले ओकरासँ गप्प कऽ लिअ जे अच्छा तू ऐप खोलले राख आ हम फोन करबहु तऽ उठा लिहें नहि उठेबहिं तऽ हमर एकटा टास्क वेस्ट चलि जाएत आ नहि तऽ इंटरनेटके गड़बड़ी या कोनो कारणसँ कॉल तुरन्त कटि गेलै लगितै देरि तहन हमर ओ टास्क कम्प्लीट नहि हेतै तऽ एहिपर से ओ भेलाके बाद दुनू गोटा ऐप पर आबि जाउ आ तहन करू फोन आ तहन उठाव भऽ गेलै
हाँ आज एखन इन्टरनेट नै रहै छै तखन तऽ आओर ओ ऐप यूज नहि करतौ तखन तऽ आओर बदत्तर भऽ जाएत
हूँ
अहाँ बताउ अहाँ की सब करै छी टहले तहले नै छियै काल्हि मोटा सोटा गेलो हें बड्ड
अंय मोटा गेलियै या हम माअ गै माअ देखियौन केना बजै छथिन हिनका हम मोटा गेलियै या एहे -हे बाप रो बाप की बाजै छी हे यैए अहाँ ठीके मने अहाँके कतौसँ दिमागमे ई गप आएल या कि हम मोटा गेलियै पूरा गाँवमे चर्चा छै की हमरा जेहन सुनूऽ पूरा गाँवमे चर्चा छै हमरा जेहन
हम अहाँ से बड़ पतरैल छी हम कहि रहल छी बड पत्रेआएल छी अहाँ के जतबा केस नहि पत्रराेएल यै ततबा से जादा हम पतराएल छी
देखो नै गप सुनू पूरा गाँंव मे हमर चर्चा छै कि हमरा एते पातर पुरा गाँव मे कोइ नय छैय ओर अहाँ एहन बुढ़ियेवला गप्प करैत छी आ कहै छी की बाप रे हम मोटा गेलो हैं गप सुन कऽ
अहाँ अपना है बूढ हम नय छी
एना के करे छै ये ऐठिन खरा
अहाँ अपना हैब बूढ़ हम नय छी बूढ़ नेटवर्क वला जगह पर नइ छी कि आवाज कैट कैट का आब रहल ऐ
अच्छा हमर आवाज काट कट कऽ आब रहल अइ की
हाँ
ओहो कहिने नेटवर्क वला जगह पर आइब गेलिय हम तऽ फूही मे टहेल रहल छियै
अच्छा
ओर
और की अहाँ बताउ हमरा से तऽ खाली ओर ओर करे छी आगू अहाँ के बात बाते नइया कोनो अहाँके बहिन के जो अहाँके बहिन के जो मारत सा भाग्या छलए से कहु ने
अहाँके बहिन दरभंगा भेल रहे कि हमरा बहिन के याददाश्त कमजोर भ गेलै कि अहाँ के बहिन दे पुछलो तऽ अहाँ कहलिय ठीक है तब हमर बहिन ने कीया हमर बहि के नय भेलै अहाँके बहिने भेल रहै
ओहो तऽ अहींके बहिन छैथ न यै
ये बहिन ई एना कि छीके छैथ तगरा जेना सर्दी भ गेलै है
चा आ चा आ चा करैत रहै छै खाली बैशल बैसल
ओ अच्छा कोई बात नय बताउ खेनाइ पिनाइ भेल
नय एखने खेनाइ पिनाइ भऽ जेतै ये आठ बजइए ऐखने खनाइ पिनाय होइ छै छ्य जा हो जा बापरो बाप चुलबुल भ गेल है
नय तऽ कख ऐतै जा की भऽ गेल अहाँके एना कीया करै छीय नीकसँ गप नय करबै तऽ पैसा नय देत बड़का दीदी के एक सए दू रुपआ दऽ देलकै यए
ओ नीक से गप करे छै अपना सबके नीक से गप करल नय आबे या केना मुन ल आबे छै अहाँ
अहोँ के जे अहाँके जे दोस्त छले दरक्षा से तऽ बड़ अजीव जकाँ बजैया ह
ओनाहे बाजै छै आब दोस्त सबमे केना बजिये एना बजिये अहाँ अहाँके की हाल चाल एय नीक छी ओ दरक्षा नीक छै
हमर गप सुनू दरक्षा हमरा कनी सेल्फीश आ बदमाश लागल भले ही अहाँ के नइ लाग रहल हय लेकिन हमरा लाइग रहल है कि दरक्षा बहुत अजीब लड़की और सेल्फिश लड़की और बदमाश अऽ कनि ओकास से बच के रह बुझलिय क्लोज नय हैब
न ओ हं ने छै ओ बहुते अलग छै ओ जैन बीछ कऽ बहिन जी बहिन जी जैन बीछ कऽ
नहि बहिन जी कहलाास सऽ थोड़े ने होइ छै हँसी मजाक मे सभ कहै छै बहिन जी कहलाास से किछु नहि होइ छै ओ नहि हम कहै छी हम कहे छी कि हमरा ओकर बात बात सुन कऽ लागे या कि ओ बहुत जलस लड़की छै और ओकरा बहुत दिक्कत होइ छै हर चीज सऽ बुझलियै हमरा आओर दीदी आओर अंकितो दीदी के ओते पसन्द नहि छै ताहि दुआरे बेसी ओकरा स्गे नहि रहल करू बुझलियै कियकि जे एते बुराई करे वाली भऽ सकैया नऽ अहाँ अहाँ एते बुराई करे वाली सब सगे रहै छी एहि दुआरे अहाँके के आदत भऽ गेलै बुराई करे के लेकिन नीक लोकोग के दोष बने सब बुराइ नहि करतै तऽ अहूँके आदत नहि रहत
ओ जे शानवी छै से कार कार वालला बात पर लऽ गेलैया ओकरा जे तू तो तोरा पास कार छो हमरा पास साइकिल ह ताहि दुआरे तू एना करे छे हमरा तैय ते दुआरे तू हमरा साथै
नहि बाजू नऽ अहाँ चुपे रहू
हम के चुप रहु हमरा पैसा कमेबाकाे अहाँ नहि कमाउ हमरा तऽ कमेबा करत
अरे हम ई नहि कहि रहल छी पागल हम ई पागल ह हम ई कहलियै जे अहाँ आउक ओकरा दुनू कऽ बीच में किछु नहि बाजू ओ पागल कहि के ओकरा दुनु के बीच मे बाजब तऽ अहाँ जायब सुनू ओकरा दुनु के बीच मे बज बजबै
तऽ हमर बात सुनु पय
तऽ अहीं फँस जायब आ ओ दुनू अहाँके नीक जकाँ दोस्त अइ अरे नीकसँ बात करू अहाँ द्वारा पैसा नहि भेटै नीकसँ बात करे देखौ नीक सऽ बात करियौ
हू अहाँ अहाँ पागल पागल
अरे हम नहि कहब पागल बात सुनु हमर बात सुनु अहाॅ नीक से जबाब देब ओकर बाद देखियौ हॅ नीक हम ई कहि रहल छी जे अहाँ के तऽ दुनु दोस्त अहि न तऽ दुनू के अगर झगड़ा भऽ गेल तऽदिक